ह नमस्कार नमस्कार
आओर सब कुशल मंगल तो छै ने
हँ सब ठीक अछि
आइ काल्हिी एकटा बात पर बहुत सोचैत रहलहुँ जे जीवन मे धैर्य आखिर कतेक महत्वपूर्ण भूमिका निभेबैत अछि
ई वास्तवमे बहुत गहरी विषय छै हमरा विचारसँ धैर्य एहन गुण अछि जे कठिन समयमे व्यक्ति के ओ टुटबा से बचाबैत अछि
बिलकुल आइ काल अधिकांश लोक तुरन्त परिणाम चााहै छथि मुदा जीवनक बहुत रास उपलब्धि समय मांगैत अछि
सही कहिले प्रगृति सेहो हमरा घेर्ये शिक्षा दैत अछि बीज बोयलाक तुरन्त बाद फल नहि भेटैत अछि
बिलकुल किसान महिना भरी मेहनत करी तथा तब जाकऽ फसल तैयार होइत अछि
हँ आ ओहि समय ढेर सभसँ बेसी आवश्यकता होइत अछि
हँ काल्हि हम एक विद्यार्थीसँ बात करैत छलहुँ ओ कहि रहैत छल जे किछु महीना पड़लाक बाद मन चाहा परिणाम नहि भेटल
ई समस्या बहुत सामान्य अछि कतेको लोक परिणाम जल्दी नहि देखी के प्रयास छोड़ि देैत छी
बिल्कुल। मुदा जो प्रयास सही दिशामे हो तो परिणाम देर सवेर अवऽ। से भतिडचि।
बिल्कुल धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना हि नहीं। बल्कि प्रतिक्षा करैत काल निरन्तर प्रयास करनाइ होइत अछि।
वाह ई परिभाषा तऽ बहुत सुन्दर अछि।
ह कियक निष्क्रिय बैसल रहनाइ धेर्य नहि सक्रिय रूपसँ प्रयास जारी रेखाना ढेर होइत छै
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे धैर्य ओ आत्मविश्वास बीच सेहो गहरा सम्बन्ध अछि
हँ जे व्यक्ति के अपन मेहनत पर विश्वास रहत तऽ ओ धैर्य राखि सकत
बिलकुल सच कहू तो कतेको बेर जीवन मे एहन परिस्थिति अबैध अछि जतय सभकिछु धीरे धीरे चलैत अछि
धैर व्यक्तिक सबस पैघ शक्ति बनि जाइत अछि
बिलकुल काल्हि हम एक व्यावसायिक कहानी पढ़ैत छलहुँ
ओहिमे की विषय बात छल
ओ व्यक्ति पहिल कतेको वर्ष घाटा सहैत रहल मुदा हार नहि मनलक
आ बादमे सफल भए गेल
हँ लगातार प्रयास ओ धैर्यक कारण ओ बहुत सफल व्यवसाय बने थीक
हँ ई देखबैत अछि जे पैघ उपलब्धि प्राय समय आ धीरे दुनू मागैत छै
बिलकुल एकटा बात आर अछि कतेको लोक छोट समस्यामे घबरा जाइत छथि
हँ कियकि हुनका धैर्य त परिस्थिति देखबाक आदत नहि होय त छी
सही कहलियै जखन मन शान्त रहैत अछि तखन समस्या छोट बुझाइत अछि
बिलकुल धैर्य निर्णय क्षमता सेहो बेहतर बनाबैत अछि
ई कोना
जखन व्यक्ति अधीर होइत अछि तखन जलबाजू मे निर्णय ले छथि मुदा धैर्यवान व्यक्ति सोच विचारी निर्णय लेैत छी
हँ ई बात तऽ हमहुँ अनुभव कने छी
बहुत बेर पाँच मिनट शान्त रहलासँ ओहि गलती टारल जा सकैत अछि जे जल्बाजीमे भए सकैत छल
बिल्कुल काल्हि एक बुजुर्ग व्यक्ति कहि रहल छलाह जे युवा अवस्थामे हुनका धैर्यक महत्व बुझबामे बहुत समय लागल
हँ अनुभव अक्सर धैर्य सबसे पैघ शिक्षा होइत अछि
हँ जीवन धीरे धीरे सिखबैत छी जे सब काज अपन समय पर होयइत अछि
आ समयसँ पहिने किछु प्राप्त करबाक कोशिश अक्सर निराशा देैत अछि
हमरा लगैत अछि जे परिवारिक जीवनमे सेहो धैर्य बहुत जरूरी अछि
बिलकुल सम्बन्ध बनेबैत समय लोक सब केओ बुझबाक मे आ मतभेद बुझला मे धैर्य आवश्यक होइत अछि
बिलकुल ज्यो धैर्य नह रहत तो छोट बातो पेक विवाद बनी सकैत अछि
सही बात कले धैर्य व्यक्तिके सुनबाक क्षमता दैत अछि
बिल्कुल सुनबाक क्षमता सेहो एक महत्वपूर्ण गुण अछि
हँ कियाकि बहुत लोक केवल बोलनाइ जानैत छथि सहनैह नहि
बिलकुल काल्ही हम एक प्रेरणादायक वक्य पढ़लू धैर्य कटुआ जरूर होइत अछि मुदा एकर फल मीठ होइत अछि
वाह ई वाक्य तो वास्तमे जीवनक सत्य कहैत अछि
बिलकुल क्यकि मेहनतक परिणाम तुरन्त नहि भेटेत मुदा धैर्य रखला पर अवश्य भेटैत अछि
बिल्कुल बिलकुल इतिहासमे अधिकांश महान उपलब्धि धैर्य आ निरन्तर प्रयासक परिणाम रहल अछि
एकटा बात हमरा आओर लगैत अछि जे धैर्य मानसिक शान्ति सेहो दैत अछि
सही केहलियै अधीर व्यक्ति हर समय तनाव मे रहैत अछि
हँ जबकि धैर्यवान व्यक्ति कठिन परिस्थितिमे सेहो संतुलित रहबाक प्रयास प्रयास करैत अछि
हँ आ ओहि कारणे ओ बेसी बेहतर समाधान खोजीये पाबैत अछि
कालहि हम सोचैत छलहुँ जे धैर्य वास्तवमे एक प्रकारक शक्ति अछि हेलो
कुल हँ एकदम सही केले ई एहन शक्ति अछि जे बिना शोर मचामे व्यक्ति के मजबूत बनाबैत अछि
हँ आओ शायद एहिह कारनेे सफल लोक सब कठिन समय मे घबरा के बजाय टीकि कर रहैत छथि
बिलकुल हुनका मालूम रहैत अछि जे हर कठिन समय स्थायी नहि होयत अछि
एतबे लगैत अछि जे धैर्य बिना ज्ञान मेहनत ओ प्रतिभा केराप पूरा लाभ नहि भेज सकैत
एकदम सही कहले धैर्य ओ शक्ति अछि जे व्यक्ति के सा संघर्षक समयमे टिकाइ रखैत छी आ सफलता भेटै धरी प्रयास करबाक प्रेरणा दैत अछि
सही केहलियै जी जीवनक बहुत रास उपलब्धि एक दिनक मेहनत सँ नहि बल्कि महिना ओ वर्ष भरिक धैर्यपूर्ण प्रयास से प्राप्त होइत अछि
बिलकुल बिलकुल जे व्यक्ति धैर्य मेहनत आ सकारात्मक सोच के अपन जीवनक हिस्सा बनाबैत लेल अछि ओ कठिनसँ कठिन परिस्थितिमे सेहो आशा नहि छोड़ैत अछि जँ अततः अपन लक्ष्य तक पहुँचे जाइत अछि
जी बिलकुल एकटा बात हमरा आओर बुझाइत अछि जे धैर्यक असली परीक्षा ओहि समय होयत अछि जखन परिस्थिति हमर इच्छा अनुसार नहि चलि रहलै हो
बिलकुल जखन स सभकिछु ठीक चलैत रहत तखन धैर्य रखनाइ कठिन नहि होइत अछि मुुदा कठिन समय मे शान्त रहनाइ असली धैर्य होइत अछि
सही कहलिए जखन लगातार मेहनत बादो अपेक्षित परिणाम नहि भेटैत अछि तखन मन निराश भइ जाइत अछि
हँ मुदा ओहि समयमे व्यक्ति केर अपन उद्देश्य याद रखबाक चाही आ प्रयास जारी रखबाक चाही
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे धैर्य व्यक्तिके भावनात्मक रूपसँ सेहो मजबूत बनाबैत अछि
एकदम सही कहले धैर्यवान व्यक्ति हर छोट छोट बात पर विचलित नहि होयत अछि
काल्हि हम एक शिक्षक व्याख्यान सुनैत छलहुँ
ओ की कहैत छला
ओ कहैत छलए जे आजुक पीढ़ी जानकारी बहुत जल्दी प्राप्त कर लैत अछि मुदा धैर्य विकसित करबामे कठिनाइ महसूस करैत अछि
ई बात बहुत हद तक सही अछि तकनीक हमरा बहुत सुविधा देने अछि मुदा प्रतीक्षा करबाक आदत कम भेल गेल अछि
हँ मोबाइल पर एक क्लिक मे बहुत रास चीज भेटी जाइत अछि ते लोक सब जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे तुरन्त परिणाम चाहे लगैत छथि
हँ मुदाऽ जीवनक महत्वपूर्ण उपलब्धि आजो समय मेहनत आ धैर्य मांगेैत अछि
बिलकुल कोनो भाषा सीखना ही हो व्यवसाय शुरू करना ही हो अथवा कोनो क्षेत्रमे विशेषज्ञ बनबइ हो सबमे समय लगैत अछि
सही कहले कोनो वृक्ष एक रा त्री मे पैघ नहि बनायत अछि
वाह ई उदाहरण बहुत नीक अछि
हँ कियाकि प्रकृति स्वयं धीरे धीरे विकास करैत अछि
आब एकटा बात हमरा आओर बुझाायइत अछि जे धैर्यवान व्यक्ति तुलना कम करैत छथि
बिलकुल सही केलियै जतेक बेसी तुलना करब ओतेक अधीरता बढ़त
क्य कि हर व्यक्तिक यात्रा अलग अलग होइतइत अछि
सही केयले कियो जल्दी सफल होइत अछि केहो किछो दिन किछु देर स ओतय प्रत्येक व्यक्त परिस्थिति अलग अलग रहत अधि
काल्हि एक मित्रक कहि रहल छल जे ओकर साथी बहुत आगे बढ़ि गेल अछि मुदा ओ स्वयं ओतेक प्रगति नहि कर सकल
हँ आ हम मानैत छी जे ओहि समय धैर्य आ आत्मविश्लेषण दुनू आवश्यक होइत अछि
ई कोना
तुलना करबाक बजाय अपन सुधार पर ध्यान देनाइ बेसी उपयोगी होइत अछि
हँ सही कहलिय क्य कि अन्ततः प्रतिस्पर्धा स्वयंसँ होकर होबाक चाही
बिलकुल कहली कि अपन स्वरूपसँ आइ बेहतर बनबाई सबस पैघ उपलब्धि अछि
हमरा लगैत अछि जे धैर्य ओ परिपक्वता सेहो एक दोसरसँ जुड़ल अछि
हँ जतेक अनुभव बढ़ैत अछि ओतेक व्यक्ति मूल्य बुझे लगैत अछि
पहिने छोट छोट समस्या बहुत पैेक लगैत छल
हँ मुदाऽ आब शायद ओ समस्या सामान्य बुझाइ होत
बिलकुल अनुभव सो बुझायल जे अधिकांश समस्या समयक संग हल भई जाइत अछि
ई जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण सीख अछि छै
काल्हि हम एक प्रेरणादायक कहानी पढ़लहु
ओहिमे की बात छल
एक व्यक्ति लगातार पाँच वर्ष धरि अपन लक्ष्य लेल मेहनत करैत रहल मुदा लोक ओकर मजाक उड़बैत छल
फिर के भेल
छठम वर्ष ओहि व्यक्तिके सफलता भेटल ओ ओहि लोकसभ हुनकर प्रशंसा करय लगल
ई दिखबैत तऽ छै जे लोक अक्स